नमस्कार मित्र
हँ नमस्कार ख
आइ फेर एकटा रोचक विषय पर गप करब काल्हि हम गामक पुस्तकालय लग बैसल छलहुँ ओतय कतको युवा शिक्षक आ बुजुर्ग लोक लोक जीवन मेहनत आ भविष्य विषय पर चर्चा कर कर रहल छलाह
वाह मित्र पुस्तकालय लगत चर्चा तऽ निश्चित रूपसँ ज्ञान वधि होइत तखन की बात शुरू भेल
एक छात्र कहलक जे जीवनमे सफल होय लेल स्पश लक्ष्य बहुत जरूरी छै जे लक्ष्य स्पष्ट नहि होइ ते मेहनत सेहो दिशाहिन भय जाइत छैक
ई बात तऽ बिलकुल सही छै लक्ष्य बिना यात्रा कठिन भ जायत छै मुद्दा केवल लक्ष्य बना पर्याप्त छै कि
तखन एक शिक्षक कहलनि जे लक्षक सङ्ग अनुशासन सेहो जरूरी छै नियमित प्रयास बिना कोनो सपना पूरा नहि होइत छै
हँ अनुशासन जीवनक आधार छैक छोट छोट नियमित प्रयास अन पे सफलता दैत छै
बिलकुल मित्र एक युवक कहलक जे आइकलिक लोक सोशल मीडिया चमक दमक देखि प्रभावित भय जाइत छथि आ अपन वास्तविकता बिसरि जाइत छथि
ई बहुत गंभीर विषय छै दोसर जीवन से तुलना क केँ लोक सब म असल तऽ सुबह जाइत छथि त
बिलकुल तखन एक बुजुर्ग मुस्की दर कहलक नहि जे हर गाछ अपन समय पर फल दैत छै आमक गाछ सब लीचीकेँ फल अपेक्षा नहि कयल जा सकैत छै
वाह हम बहुत सुन्दर उदाहरण हर व्यक्ति यात्रा अलग होइत छैक
बिलकुल मित्र एक महिला कहली जे परिवारक सहयोग से हो बहुत मन महत्वपूर्ण छै जखन परिवार प्रोत्साहन दैत छै तखन कठिन रास्ता सेहो सरल लागैत छै
बिलकुल अपन लोकक विश्वास मनुष्यक आत्मविश्वास बढ़बैत छैक
बिल्कुल मित्र चर्चा आगाँ बढ़ल तऽ एक व्यापारी कहलक जे व्यापार व्यवसायमे जोखिम जरूर रहैत छै मुदा साहस बिना प्रगति सम्भव नहि छैक
हँ जोखीम अ अवसर दुनु एक दोसर सँ जुड़त छै
बिलकुल मित्र एक किसान कहलक जे खेती हमरो धैर्य सिखावत छैक बिया रोपलाक बाद तुरन्त फसल नहि भटैत छै
प्रकी तिक स्वयं धैर्य्यक सभसे पैघ शिक्षक छै
हँ मित्र एक छात्र पूछलक जे असफलता आबि जाय तङ्ग की करबाक चाही
ई तऽ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छैक तखन की उत्तर भेटल
शिक्षक कहलखिन जे असफलता परीक्षा जेकाँ छै ओ कमजोरी देखाब छै ताकि सुधार कयल जा सकत
सही कहलिन असफलतासँ भागब नहि ओकरासँ सिखबाक चाही
बिलकुल मित्र एक युवक कहलक जे स्वस्थ शरीर बिना कोनो उपलब्धि आनन्द नहि लेल जा सकैत छैक
हँ स्वास्थ्य वास्तवमे सबसे पैघ धन छैक
बिलकुल मित्र बुजुर्ग व्यक्ति कहलिखन जे समयक मूल्यमे बूझू पैसा फेर कमा सकैत छै मुद्दा समय वा पस नहि आबैत छै
समयक सदभग जीवन बदलि सकैत छैक
एक शिक्षक कहला जे पढ़ायक अर्थ केवल परीक्षा पास करब नहि बल्कि की नीक मनुष्य बनब सेहो छैक
ई तऽ बहुत गहरा बात छै शिक्षासँ चरित्र निर्माण होबाक चाही
बिल्कुल मित्र चर्चामे किओ कहलक जे क्रोध निर्णय क्षमता कम क दै कर दैत छैक
हँ धैर्य से लेल निर्णय अधिक उचित होइत छैक
बिलकुल मित्र एक महिला कहलक जे बेटी बेटा दुनो समान शिक्षा जरूरी छै
समाजक विश्वास लेल ई सोच बहुत आवश्यक छै
बिलकुल मित्र तखन एक युवक कहलक जे गामका युवक संघ के स्वरोजगार दिस सेहो ध्यान देबाक चाही
सही बात रोजगार अवसर स्वयं सेहो तैयार एकल जा सकत छी
चर्चा मे पर्यावरणक विषय सेहो उठल लोक कहलक लागल जे गाछ लगाएक सभक जिम्मेदारी छै
प्राकृतिक सुरक्षित रहत तऽ भविष्य सुरक्षित रहत
हँ मित्र एक छात्र कहलक जे मोबाइल उपयोग जरूरी छै मुद्दा ओकर सीमा सेहो होबाक चाही
तकनीक उपयोगी छै मुदा विवेक स उपयोगी जरूरी छै
हँ मित्र एक बुजुर्ग अपन अनुभव सुनेलनि जे ईमानदारी संग कमायल सम्मान जीवन भर साथ देत छै
सम्मान कमायब मे समय लागैत छै मुदा ओकर मूल्य अनमो ल होइत छै
बिलकुल मित्र धीरे धीरे साँझ गहराई लागल ओ लोक अपन अपन विचार साझा कर रहल छला
एह वातावरणमे बेसीके सुनाबै सेहो एकटा सीख होइत छै
एक युवक पुछलक जे खुशीक असली स्रोत की छै
तखन लोक की कहलक
किओ पैसा किओ परिवार किओ सेवा भाव कहलक मुद्दा अन्तमे सब सहमत भेल जे संतुलित जीवन सबसे पैघ खुशी देत छै
हाँ ई सही बात सन्तोष बिना खुशी अधूरे लागैत छै
शिक्षक कहला जे कृतज्ञता सिखू जे आछि ओकर महत्व बुझू
धन्यवाद भगवना मान के शान्ति देथिन
एक किसान कहलक जे कठिन समयमे आशा नहि छोड़बाक चाही
आशा मनुष्यके संघर्ष करबाक शान्ति दैत छी
बिल्कुल मित्र चर्चा समाप्त होए लागत तंग सब एक दोसरके प्रणाम कर विदा लेबय लगलाह
निश्चित रूपसे सबके किछु ने किछु सीख भेटल होयत
घर लौटते समय हम सोचैत रहलु जे जीवनक पैघ शिक्षा अक्सर साधारण बात संग भेटल छै
बिल्कुल जिज्ञासा विनम्रता आ सिखबाक इच्छा मनुष्य के महान बनबैत
हाँ मित्र एहि कारण हम निर्णय लेलु जे जखनो अवसर भेटत लोकक अन अनुभव ध्यान संग सुनबह
ई बहुत नीक निर्णय छै हर व्यक्ति एकटा किताब जकाँ होइत छै
सचमे समाजक बीच बेसिक गप करब केवल मनोरंजन नाहि बल्कि आत्मविश्वास माध्यम सेहो हो छ
हाँ जीवन भर विद्यार्थी बनल रह सबसू पैघ बुद्धिमान छै
बिल्कुल मित्र आइके चर्चा संग ई सेख भेटल जे मेहनत अनुशासन धैर्य सम्मान ओर सचारक सकारात्मक सोच जीवनक सच्चा आधार छै
सही कहलौ
मित्र तो के हम एक कहानी सुनावैत छी आय हम एकटा अलग विषयपर गप करब काल्हि साँझ अहाँ गाम लगमे जे रुगरी दूध फैक्टरी खोल आ छी ओकर बारेमे बहुत चर्चा सुनैत छी कि अहाँ किछु विस्तार बतायब
ई फैक्ट्री हमरा इलाका गौरव बनि गेल अछि कारण एकरा कारणे बहुत लोककेँ रोजगार भेटल अछि आ किसान सबके आमदनी सेहो बढ़ल अछि
पहिने हमरा ई बताउ जे ई फैक्ट्री खोलबाक विचार केना आयल आ लोकसब एकर स्थापना कयलक
गाममे किछु जागरूक लोग आ डेयरी व्यवसायी सब मिली के सोच लागै छै दूध उत्पादन बढ़ी रहल अछि तऽ एकटा आधुनिक फैक्ट्री बनायल जाय
बिलकुल तखन तऽ ई निर्णय बहुत दूरदर्शी रहल होयत कारण गाममे मे रोजगारक अवसर कम रहैत अछि
बिलकुल एहि फैक्ट्री मुख्य उद्देश्य किसान सबके उचित दाम पर दुध किनबाक आ गुणवत्ता डेयरी उत्पाद तैयार करब छल
ह बिल्कुल मित्र फैक्ट्री शुरू होयबासँ पहिने लोक सभक प्रतिक्रिया केहन छल
किछु लोक उत्साहित छला मुदा किछु लोक संग छल जे ई योजना सफल होयत कि नइ
फेर फैक्ट्री निर्माण प्रक्रिया केना शुरू भेल
जमीन चयन भेल मशीन मंगायल गेल औके विशेषज्ञ आ सलाह सलाह और धीरे धीरे पूरा भवन तैयार भेल
स्थानीय लोक सभके निर्माण कार्य में सहयोग रोजगार भेटल
हँ बहुत मजदूर राजमिस्त्री आ अन्य कारीगर सबके काम भेटल त
फैक्ट्री चालू भेलाक पहिल दिनक माहौल केहन छल
बहुत उत्सव जेकाँ वातावरण छल सब मिठाई बाटलनि और खुश से मनालै
किसान सब दूध केना जमा करैत छथि
सवेरे सवेरे गाम दूध संग्रह केन्द्र पर दु जमा कयल जाइत अछि
ह की दुधक गुणवत्ता जाँच सेहो होइत छथि
हँ पेथ प्रतिस्ठा एस एन एफ ओ असुद के जाँच बहुत ध्यान से एकल जाइत अछि
हमसभ से ई प्रार्थना करैत छी जे ई सफलता दिन दुगुना रात चौगुना बढ़त रहै
सही कहलु पनि निर्माण प्रक्रिया
चलैत छी मुद्दा एहि फैक्ट्री प्रेरणादायक कहानी सिखा दीन मोन रहत
हँ अवश्य मित्र मोहन ईमानदारी आओर असहयोग कोनो सपना सकार भेल सकैत अछि
हँ मित्र धन्यवाद धन्यवाद मित्र अहाँ जिज्ञासा कारण हमरा सेहो अनुभव साझा करबाक अवसर भेटल
बात करके बहुत खुशी भेलक फेर भेँट करबाक एक बात सुनि लऽ हमरा इच्छा छै जे एक दिन फैक्ट्ररी देखय जाइ तखन पूरा दूध उत्पादन दूध उत्पादन धीरेसभ प्रक्रिया देखबाक अवसर भेटैत आजुक बात बातचीत बहुत ज्ञान बढ़ल हमरा खुशी अछि जे अहाँ रुचि सब बात सुनऽ होलहु ठीक ह